हेलो।
नमस
हाँ नमस नमस्ते। और बताउ की हाल छै दोस्त।
सब नीक छै दोस्त, अहाँके बताइ न।
हाँ हमरो सब नीके छै दोस्त, खाना पीना खा लैली की।
काल एलियै अहाँके खा लेलियै
हँ हमूँ खूब ढङंगगके आज खूब बढ़िआँ से खा लेबै छी अभी आज जानै छी हम ने आज खूब देर तक सुतल रहै छी
चलियए हम भी दिन मे काफी काफी देर तक सोइ छै
हम तऽ आजु राति भर सुतबे नहि करै छी आ सीधे उठली ह कितना बजे सीधे उठलियै दिनमे चारि पाँच बजे सुतै छी तऽ उठलिय ह सीधे ढाइ बजे तीन बजे उठलीै तब जा कऽ हम बरस करै छी समझली
ह उतना देर तक नहि जागै छै त सेहत खराब होइ जाइ छै
पता छै कि उतना देर तक न जागे छै लेकिन की करू तनी नींद तनी न पड़े छै रात के कोनो खूब बड़का एगो टेंशन आ गेले छै अहाँ से बात कर के एगारहे बजे से एगो लैका फोन कर टेंशन देै छ तऽ मतब दिमाग नींदे नहि आबै छै ओकरा बाद
हँ चलिये छ
अहाँ कल रात को कितना बजे अहाँ कल रात के कतना कितना बजे सुतै छियै
दो बजे सुतै छियै आपस बात करके दोस्त से बात कए उसके बाद सो ग छै
दू बजे सुतै छी अहाँ
हँ काम करै छियै दू बजे तक
ओ तऽ अहाँ तऽ ठीके छै सभ हमरा दोस्त बताय छै हम तऽ एगो ल कऽ हमर दिमाग खराब करय लगलनि नहि तऽ हमहूँ कल रातिके जल्दिए सूति जाइत छी
अब हमरो आदत लागै छै देरके सुतयके
हँ सबने के आजकल सारा लोक देरे के सुतै छै का पता का होइ छै सबके एहिऐ सब अहाँत ल आ लोकोके काह लए गलत आदत लागि गेल छै कोन लगा देले अहाँके गलत आदत ईसभ
छ फोन
हूँ
अब कोइ कोइ भी व्यक्ति बिना फोन के नहि रह रह सकैत छै
हम ओँ अब कहाँ बिना फोनके रहहि सकै छी जा्यदासँ जा्यदा एक दिन मतलब देखाबामे रह जायब ओहो मतलब रिचार्ज नहि रहतै तैयो फोनपे हाथे रहतै का
हँ रिचार्जे न रहै छै तेपरो उपर कुछो कुछो
ह हमरो रिचार्ज नहि रहैत छै तैयो फोनेपर हमर हाथ रहै छै फोनेपर बार बार टिपैत छी आ दू दू बार चार्जमे लागैत छै दिन भरिमे आ रिचार्ज रहै छै तैयो दुइए बार लागैत छै
हँ
आब तऽ रिचार्जो के दाम खूब महग हो गेल छै हँ पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छै अहाँके बताइ ने अहाँके पढ़ै लिखै सभ नीक चलै छै
हँ सभ नीक छलै छै आओर बतैयए ने किस कक्षा में पढै छै अहाँके
हमर तऽ अब कॉलेज खतम हो गइ छै आ किछु दिनमे इंजीनियरिंगके पढ़ाइ खतम हो जाइ छै हमर
चलियए आओर ब त ने खेल में आपको कोन कन सा खेल पसन्द छै
हमरा तऽ खूब खेल पसन्द छै हम अपन होॉस्टलमे तऽ क्रिकेट खेलैत छी फुटबॉल खेलैत छी बास्केटबॉल खेलैत छी अइसन अइसन खेल खूब खेलैत छी हमरा बासकेटबॉल खूब नीक लागैत छै खूब खेलैत छी आब
हँ खेलै छियै
ह हमरा तऽ इतना मजा औलै खेलयमे कि हम अहाँ केँ की बताउ
चलिये खेलमे तऽ मजा अबै छै ने कोई भी खेल खेलै छियै उमे आनंद आबै छियै
हँ हमरा कोनो अहाँके खेल बता दू हमरा खूब मजा आबै छै तैयो हमरा सभसे ज्यादा मजा आबै छै दू चारि गो मे खेलमे समझली आ कबड्डी खेलै छी
हँ कबड्डी खेलै छियै हॉकी खेलैत छियै क्रिकेट खेलैत छियै ई फुटबॉल खेलै छियै
हमरा आज हमरा आज तक उतना नीक कबड्डी न लागे छै का होइ छै कबड्डी खेले छै नू एगो हमरा सब हमरा से कोनो मतलब पकड़ा जाय छी जल्दी हमरा देह मे जाने न बात छै तऽ कोनो पकड़ लेबै
हँ सही कहै छी हमहूँ मतलब
हँ लोकप्रिय खेल छै कबड्डी
हँ लोक खूब खेलय छै
के पढ़ाइ लिखाइ सब नीक चलै छै
चलै छै
केने छी अहाँ अभी गाँवमे छी कि शहर मे छी
गाँव मे छियै हम।
अच्छा अहाँके गाँव मे छी। शहर कब आबेके प्लान छै, आय एती ते हमहुवो तनि चलती गाँव हमरो खूब घूमे के मन बा गाँव।
बकरीद मे आय छी गाँव मे समझै छी अब सोचै छीये जाय, जाय छियै थोड़ा
अच्छा अहाँके, अहाँके बकरीद मे गाँव गेल छी ने।
हाँ।
उ ओय लएनु हमहुवो अब तनि सोचै छी कि जाब लेकिन हम तनि जाब आम तनि गाँव सोचै छनि। ई जो दिवाली आइ आइनु चाहे दुर्गा पूजा तऽ हमहूँ सोचै तनि आउ गाम घुम लेबैके आ फेनु चल जाय छी।
चलै छी। और बताई छै ने उधर मौसम कैसे छी बहुत तेज आंधी उखै छै ना।
हाँ इन्ने मौसम अभी उतना तेज ना छै लेकिन ओ समय खूब तेज उखड़ल रहले छै। खूब तेज उखरै छै ओनहु हाँ फेनु उखड़लै आने। ने तऽ ओ दिन एतना तेज आनी आ रहे छै की पूरा मतलब और मतलब पेड़ टूट के गिर जाय छै।
इधर भी काफी तेज आंधी बहे छै।
उम्म। और बताई अहाँ खाना की की खाय छी आज।
खाना चावल, दाल, सब्जी खाय छी, पापड़, तिलौरी खाय छी, सलाद खाय छी।
अहाँ कभो ऐठाँ खाय छी, खूब नीक लागै छै हमरा।
हाँ।
क अहाँ के कैसन ऐठ नीक लागै छै। छोटका ऐंठा कि बड़का ऐंठा नीक लागै छै।
छोटका ऐंठा काफी नीक लागै छै हमरा।
छोटका ऐंठा काहे सबके खूब नीक नीक लागै छै, हमर घरोमे सारा लोग छोटके ऐंठा खाय छै, ओय मे का होकै छै।
उ बढ़ियाँ लागै छै सबसे।
ओ ऐंठा मे से का होकै छै कि सब खाय छै, हमरा तऽ
बहुद फायदेमन्द छै, समझै छी शरीर के लिए ऐंठा बहुत फायदेमन्द छी।
उ खूब मतलब फायदा करै छै की।
हँ बहुत फायदा करै छै
आँय
हँ बहुत फायदे छै हम तऽ
हँ बोली
समय लागै छै आ बहुत
अच्छा लग अच्छा लागै छै
छै ने
ठीक छै
ठीक